हेलो
ह की हालचाल?
ठीक छैय अपन बताउ?
बढ़िया छैय बौआ स्प्राट पी ले रे बौआ थोड़ा पी ले। ठीक छी?
हँ आर की क रहल छी?
किछ नहि एगो ऑफिसमे बैसल छलहुँ तऽ कनि स्प्राइट पीबै छलहुँ।
अच्छा
हूँ आहां ठीक छी?
की सब भऽ रहल छै
किछ नाए अभी तक सबसँ बाते क रहल छि
नीक बात छै करऽके चाही
बाते विचारमे तऽ सबकिछु राखल छै और की छै
सही बात छै
जीवनमे बात विचारे एहन चीज छै जे आदमीके एकटा जगह दै छै
नाए तऽ के केकरा ठाढ़ करैत छै केओ केकरो लए बैसय दैत छ जो
सही बात छै
बात विचार बहुत बड़का इम्पोटेंट चीज होइ छै जे आदमीके एकटा मान्यता भेटैत छै जे नहि किछो कहियौ किछो कहियौ लेकिन ओ लड़का बहुत व्यवहारिक लड़का छै या ओ लड़की बहुत व्यवहारिक छथिन
सही बात
बहुत एहन चीज होइ छै बहुत एहन बात होइ छै
हँ बात विचार बे इहो पता चलै छै कि मतलब आदमी केहन छै किन तरह से बात काए रहल छै
बाते विचार में ने आदमी जजमेंटे निकाले के छै जे लड़का के अन्दर एते अथी छै या लड़की की अन्दर एतेक अथी छै
हँ हँ
एतेक ढंग छै एतेकथी छै तऽ जाहरी सी बात छै जे ओ अपन जगह से ओहो अपन जगह सही छैम अपन जगह सही छिए
सही बात छै
बाकी खाना पीना खेलहु
हँ
कतऽसँ छि आहाँ
हम रामनगर जानै छियै रामनगर गाम
रामनगर कत्तऽ
ई भेल आहं पूर्णिया जिला मधेपुरा जिला मे पड़ै छै
अच्छ अच्छ अच्छ अच्छ अच्छ
अहाँ कतयसँ छि
हम दरभंगा जिलासँ छि
दरभंगा मे कोन गाव
दरभंगा रैयाम बलिया रैयाम चिनी
हमरो बहुत रिश्तेदारसभ छै थ दरभंगाके
नाए नाए किया नाए जाहिर सी बात छै जे देखू एकटा बात कहैत छै जे अपना सबके उमर के लोग जे होइत छथिन ने हुनकर लत्ती बहुत पैघ होइ छै
हँ
ई बात बहुत पैघ होइ छै बहुत पैघ मतलब अगर ओ अपना आप सोचि लेथिन तऽ ओ कतहुसँ अपन लिन्क लगा दै छथिन
सी बात
ई चीज हम कहि रहल छीयै मान हमरा मे एहि दुआारे हम ई चीज कहि रहल छीयै हमर एकटा काज आयल छल बेंगलोर के
हूँ
तऽ हम सोशल मीडिया स्टोरी लगलियै जे बेैंगलौरमे कीसभ छै तऽ ओहिमेसँ कमसम पाँच आदमीके ठाढ़ भऽ गेलै हम छीनाहउ ने यौ हम छीह आउ ने बुझ गेलै जे अपन लिंक बहुत पैघ छै
हँ कतहु जाउ अहाँ मिथिलाके लोक भेटिए जेताह
हँ तऽ हम कि तऽ हम गेलियै अपन काजो केलियै फेर सामनेवलाके फोन केलियै जे यौ कतऽ छिय यौ तऽ हम एहि जगह पर आयल छी बेंगलौरमे एहि जगह पर छी तऽ ठीक छै काज करू काल्हि हम अहाँसँ खास मुलाकात कराबैत छी ठीक छै आबू फेर हुनका घर पर गेलहुँ मुलाकात कयलहुँ बात विचार केलहुँ खाना पीना कयलहुँ अपन काज खतम भेल तऽ ओहिके बाद फेर ओतयसँ रिटर् टू मुम्बइ आब गेलहुँ
हूँ
हम कहलिय ठीक छै भ तऽ एहिइसे ही पता चलै छै जे भाय अपन सभके उमरके बहुत बड़का लड़ती छै
हँ देखियौ कतयसँ कतय अहाँ पहुँच गेलहुँ केना जान पहचान भए गेल
कतय से कतय लोग छै एक तऽ इएह ने होइ छै तैं कोनो बात विचार नीक रहैत छै तब ने लोक कहैत छै हम आब ने यौ हम छी नहि कि अहाँ टेन्शन लै छी।
हँ
एखने हाल फिलहालमे किछु दिन पहिले बनारसमे दस दिन छलहुँ फरता सेरि लँ ओतसँ अलहुँ तऽ फेर ओतसँ अयलाके बाद फेर एखन मुम्बइमे अपन काज कऽ रहल छी
अच्छा
हू तऽ उहा चीज होइ छै जे अपन जे काज अछि अपन जे दुनिआँ अछि ओ दुनिआँमे लागल रहू
हँ
कियाकि हम एतबे बुझै छियै
जे आदमी कतबो खूबसूरत रहय अगर देखयवलाके नजर खराब रहतै तऽ ओ दाग निकालिए देतै।
ई सुन्दरता अओर खराब ते अपन नजरिया के ही बात छै ने देखियो ककरो एकटा एक कहावत छै ने कि जेना मक्खी के जे छै ओ गन्दा ही अच्छा लागै छै। या फिर मतलब ई कहि सकै छी कि जेना ' ककरो कोनो चीज बहुत बढ़िया लाग जाइ छै त जरूरी नहि छै ओ सुन्दर होना चाही लेकिन अपन अपन नज क्या होइ छै के ओ सुन्दर छै के ओ खराब छै जे चीज हमरा सुन्दर ला गे ओ अहाँ के लागे ई जरूरी नहि छै
उएह छले उएह चीज नहि कहलहु अहाँ देखियौ आदमी कतबो नीक ककरो देखौ आदमी कतबो नीक रहै कतबो सुन्दर रहै कतबो प्रभावशाली मतल एकटा नहि कहै छै योग्यता रहै लेकिन जकर नजर गलत छै ने ओ अहाँके कतौ ने कतौ दाग निकाल देैत
हँ से तऽ छै
से हम कहि रहल छी एतअ दू देखियौ दुनिआँसँ दुनिआँके देखयसँ पहिले दुनिआके सोचऽसँ पहिले अपन दुनियामे लागल रहू अपन दुनिया बनाबू दुनियाके की लेलियेऽ दुनिया कहियो दुनिआँ तते पैघ छै जे अहाँ दुनिआँ नहि घूम पाइब
सही बात छै
आइ दुनियाके नहि देखियौ अपन देखू मस्त रहू स्वस्थ रहू तन्दुरुस्त रहू आदमीे अपन दुःख सुख अपने काज आबै छै अपने झेलब पड़ै छै अपने करऽ पड़ैत छै एहि चीजके सोचि कऽ अपन जीवनके परिवर्तन करू आगे बढ़ू हम एहिसँ जादा नीक किछु बुझै छी
सही बात छै एकदम जिदगी के जे सार छै बेन अहाँ सेहके बात कहलियै इएह तऽ जिन्दगी के सार छियै
नहि हम ई चीज देख चुकल छियै नऽ भले हमर उम्र कम अछि हमर उम्र कम अछि हम ई चीज कहि रहल छियै लेकिन आइयो हमरा अन्दर एते टैलेंट छै जे हम गाँव जाइ छियै तऽ गाँवके जे गीनल चुनल बुजुर्ग सब जे होइ छथिन हुनका बीचमे बैसैत छियै त ताकत राखै छियै हुनकर बात के सवाल के जवाब देबे केँ
आ हँ
आ ई चीज हमरा अन्दर अछि ई कॉन्फिडेंस अछि ई टैलेंट अछि आओर ओहोसभ हमरा सम्मान करैत छथि भल्ली एकटा होइ छै एजुकेट हँ भले भले एटुट एजुकेटेट ओते नै यऽ ओतेक शिक्षित नहि छै ओतेक पढ़ल नहि छै लेकिन हमरा अन्दर एतेक माइणडेड अछि एतेक कला अछि जे हम हुनका अपना अन्दर बस कऽ लैत छै बुझलिये
हँ नहि बढ़िआ बात छै अहीना अहीना अहाँ खूब आगू बढ़ू सबसँ बात करी
बस अहाँ सभकेँ देखियौ इहे टा बुझै छिये या तऽ आशीर्वाद प्यार बनल रहै छै दुलार रहै छै तऽ आदमी कोनो काजके बड़ा नीकसँ कऽ दै छै नीकसँ रहै छै भऽ जाइ छै आब ककरो प्यार दुलार रहै छै तहने कोनो काज आइ के डेट मे सक्षम क्षम होइ छै नइ तऽ नहि होइ छै जब जब जरूरत पड़ला पर दस आदमी हमरा घरमे चाही तऽ भाय ओहिके लेल हमर जुवान नीक हेबाक चाही तहन ओ दस दस के जगह सौ आदमी आबि जैतै
सही बात छै
अहाँके जुवान नहि नीक रहत अहाँ दस आदमी सोचबै तऽ एक आदमी अहाँ लग आयत ओहो कि नइ आयत कि अहो मे नहि पता
आ जे आयल ओहो चलि जायत मानि लिअ जे केओ आबियो गेल धोखाधोखी तऽ जुआान सुनिकऽ ओहो चलि जायत
उएह चिज होइ छै ने जुवान कंट्रोल होइ छै तऽ आदमी की होइ छैे चलना यार एक समय छलो अपनो सभके ओ नीक केलको अपनो लेल भला केलको ता आय ओकरामे किया नहि जेबही चल चले छै इहै चिज होइ छै जुवान बहुत बड़का मान्यता होइ छै बहुत बड़का कीमत होइ छै जुवानस पैघ कीमत हम किछु नहि बुझै छिइय
सही बात छै
तऽ अगर आदमीके जुवान दऽ देलियै ओ जुवान सभसँ पैघ अहमियत होइ छै
ह एकटा कहावतो छै ने अपना सब मे इहाय जुवान मिठाईयो खुआबे य इहाय जुबान जूतो खुआबै छै
आब एकटा चीज हमेशा आ लऽ कऽ चलैत छी अगर अहमियत अहाँके चाही तऽ हैसियत बनउ अहाँके हर जगह अहमियत अहाँके हर जगह अहमियत भेटत हर जगह प्यार भेटत हर जगह रिस्पेक्ट भेटत हर जगह सम्मान भेटत अगर एहि चीजपर अहाँ गौर एहि चीजपर अहाँ गौर नहि केलियै तऽ फेर अहाँकेँ कोनो गिनती नहि हैत
हँ हँ
तह अाँ बुझियौ तऽ आहाँ मेलाके भीड़ बनय ल लेलहुँ हेँ अहाँ लेल भीड़ नहि हयत अहाँ मेलाके भीड़ छी
हू
की सही कहलू न
बिल्कूल सही
एकटा बात देखयो हम एकटा गप कहल चा रहल छी तऽ हम ई चीज बुझैत छियै जे हर आदमी मेलाके भीड़ हर आदमी मेलाके भीड़ नहि बना सके छी लेकिन
जााहिर सी बात छै हम कोशिश नहि करियै तऽ ओ गलत बात छै ने
कोशिश तऽ करबेके चाही कोनो भी चीज के कोशिश करने से कोनो हल निकले छै
हँ कोशिश करबै तऽ जरूर छै जे जाय तरहे भगवानके भगवान अगर चाहथीन अगर कोशिश करबे तऽ च जे अहाँ मेला के भीड़ मे ठाढ़ रहब अगर अहाँके किस्मत साथ देलक त आहाँ ओय मंच पर ठार रहब मेल मे ठार हो के बात छोरू अहाँ मञ्चप पर ठाढ़ मं्चपर ठाढ़ रहब मेलामे भीड़ लागल रहतै ओसभ अहाँकेँ देखत देखि ओ फलन के बेटा ओ मञ्च पर बैसल छै य देखि ने ओ देखौ फल्लाँ भाइजीके मंच पर छथिन त देखियौ ने हुनका देखी ने हुनका साथ मे छथि तऽ ईसभ चीज होइ छै इएह सभ चीज देख देखल जाइ छै तऽ ई देखियौ ने अपना आपमे करियौ जे हम कोन काज करू जे हमहुूँ मं्च पर जाउ
हँ
ई चीज मायने होइ छै और ई चीज के लऽ कऽ हम चले छी अपन जीवन में
बिल्कुल सही सोच य अहाँके ऊँचा आदर्श यए बहुत बढ़िया
हम तऽ इह सोचै छियै भइ कम उम्र अछि कम उम्र अछि कम उम्रमे अगर एखन शादी विवाह नहि भेलै अछि अगर एहिमे अगर किछु नीक मुकाम हासिल भऽ जाइत छै तऽ ओहिसँ बढ़िआँ तरक्ी हम किछु नहि बुझैत छी कियाकि शादी के बाद आदमी बुझियौ तऽ सिक्सटी पर्सेंट डाउन भ जाइ छै फोर्टी पर्सेंट रहै छै
नहि नहि नहि नहि ई बात नहि छै आ देखियो कालिदास जलत उदाहरण छथिन शादियेके बाद हुनकर विकास भेलनि यऽ
नहि नहि हम ओ चीज नहि कहि रहल छी हम परफेक्टली हम ओ चीज नहि कहि रहल छी अहाँ जे सोच रहल छियै ओ चीज हम नहि कहि रहल छियै हम ओही कहि रहल छी जे शादी के बाद जे होइ छै न आदमी के कनि माइंड कनि कम भऽ जाइ छै ई बातके अहाँके गौर करय पड़त
माइंड कम भए जाइ छै कि बढ़ि जाइ छै
सुनू पहिल बात एकटा इक्जाम पल शादी जहन आदमीके भऽ जाय छै विवाह जहन आदमीके भऽ जाय छै तऽ शादी विवाह भेलाके बाद आदमी जे छै ने से सिर्फ मक़सद पर ध्यान दे रहल छै ऑदरवाइज काम नहि क पाबै छै ऑदरवाइज काम एखन हम ऑदरवाइज मक़सद मक़सद के सेहो देख रहल छियै ऑदरवाइज काज सेहो देख देख रहल छी तऽ ओहि समयमे हम सिर्फ मक़सद के देखबै ऑदरवाइज काज के नहि देखबै कियाकि ऑदरवाइज काजके जगह हमर कनिया आबि जाय छै बीचमे
हँ से होय छै कि कनि दायरा सीमित भए जाय छै
हँ दायरा सीमित बा एखन जे ऑदरवाइज काज करबै तऽ हमरा ओकरो जानकारी भेट रहल अछि उम्हरोसँ प्रॉफिट भेट रहल अछि अपन जे मकसद अछि उम्हरो क रहल छी आओर इम्हर कहतै कनि अंगना कहतै कनि अहां कत्त रहै छियै की करै छियै एते एते टाइम अहाँ बाहर रहै छी चिल कहै छै छी तरहके बात भऽ जै छै तऽ एहिसँ पहिले अपन बे नहि नहि ए हम अहाँके एक चीज तऽ शिक्षित वाला बात भऽ जाय छै जे आय कनिया आबसँ पहिले अगर हम ओसभ चीज हासिल कलहुँ तऽ नीक बात छै नहि भटक पड़त हमरा
बात बढ़ियां छै लेकिन आय काल्हि के कनिया के टाइम कहाँ छै ओहो तऽ कमाबै लए निकलै छथिन बाहर तऽ एते फुर्सत कहा छै कि देखथिन की हुनकर पतिदेव कतय छथिन कि करै छथिन
नहि नहि ओ बात सही छै हर इन्सान अपन जगह सही छै ओ नहि कहि रहल छी लेकिन ई इहो जरूरी नहि छै जे सभके कनियां बाहर निकलबे करतै
हँ से
इहो चीज इहो चीज अहाँके मानऽ पड़त इहो तऽ जरूरी नहि ने छै जे सभके कनिया जेबे करतै आओर नहि सुनू आओर दोसर चीज अगर ओ जेबो करथिन अगर ओ करबो करथिन तऽ ओहिमे कोनो ऐतराज नहि छै तैयो एकटा हम एकटा कहैत छियै ककरो किनको घरवाली रहै किनको कनियां रहै ओ एतबे सोचै छथिन जे चल भाय हमर घरवला मेहनत कऽ रहल अछि हमर घरवला कमा रहल अछि तऽ हमर घरवलाके अधिकारो छै जे ओ आराम करै
हं
घर आबौथ अगर ओ